हेलो
नमस्कार मित्र
जी नमस्कार
मित्र कैल्ह हम बहुत दिनक बाद अपन गाम घूमे गेल रही सच कहू त गामक स्थिति देखीक क हम एकदम चकित भए गेलउं जतेक परिवर्तन हम सोची रही वास्तविकता कहीं स बहुत आगाँ निकली गेल अछि पहिने जे गाम साधारण आ सुविधाक दृष्टटा पिछड़ल बुझल छल आब ओ धीरे धीरे आधुनिका दिशामे बढ़ैत दिखाइ अछि
बिल्कुल ई सुनी बहुत खुशी भेल वास्तव मे गाम सभमे आब बहुत परिवर्तन आबी रहल छी बहुत लोक आय मे मानैत छथी विकास केवल शहरमे होइत अछी मुदा ज ध्यान से देखल जाइ तो आ गाँव से सेहो शिक्षा सड़क बिजली स्वास्थ्य आ तर तकनीक क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहल छी
बिल्कुल हमरा मोन अछी जे जखन हम छोट रही तखन गामक अधिकांश सड़क कच्ची छल बरसातक समय एतेक कीचड़ भ जाइत छल जे इस्कुल जायमे कठिन होइत छल कतेको बेर साइकिल धकेली जाय छल मुदा आब अधिकांश सड़क पक्की भऽ गेल अछि आ यात्रा बहुत सुविधाजनक भए गेल अछि
बिलकुल हमर गाँवमे सेहो एहन परिवर्तन भेल अछि पहिेले कोनो व्यक्ति बीमार परी जाइत छल त हॉस्पिटल पहुँचाबब एकटा पैघ चुनौती बनी जाइत छल सड़क खराब रहबाक कारण समय पर उपचार भेटैत कठिन होइत छल मुदा आब बेहतर सड़क आ वाहन सुविधा कारणमे लोक सब बहुत राहत भेटत अछी
हँ सही कहलहुँ बिजलीके उपलब्धता लोकसभ जीवनशैली सेहो परिवर्तन आयल अछि हमरा मोन अछि जे पानने सााँझा भेलापर बहुत घरमे लालटेन अथवा डिबरीके उपयोग होइत छल बच्चासभक पढ़ाइ सेहो प्रभावित होइत छल मुदा आब लगभग सभ घरमे नियमित बिजली पहुँची रहल अछि
बिलकुल हँ आब बिजली उपलब्धत लोक सब जीवन शैली मे सेहो परिवर्तन आयल अछि अब घर घर मे पंखा टेलिविजन मोबाल चार्जिंग फ्रिज आ अन करण उपयोग सामान्य बात भऽ गेल अछि एहि कारण लोक सब जीवन बेसी आरामदायक बनल अछि
हँ शिक्षा क्षेत्रमे जे परिवर्तन भेल अछि ओ तऽ वास्तव मे प्रशंसनीय अछि महिने उच्च शिक्षा लेल विद्यार्थी सभ के दूर शहर जाय पड़ैत छल बहुत परिवर्तक आर्थिक कारणसँ अपन बच्चा सबके आगाँ नहि बढ़ा पबैत छल
बिलकुल हँ बिजलीके उपलब्ध लोकसभ आ जी जीवन शैली मे सेहो परिवर्तन आयल अछि अब घर घर मे पंखा टेलीविजन मोबाइल चार्जिंग फ्रिज आ अन्य उपकरण उपयोग समय बाद भए गेल अछि एहि कारण लोग सब जीवन बेसी आरामदायक बनल अछि सही बात ई भी अ मुदा अब गाँवमे आसपासक विद्यालय संख्या बढ़ल अछि शिक्षा सब उपलब्धा बेहतर भेल अछि ऑनलाइन शिक्षक सुविधा सेहो धीरे धीरे पहु पहुँचित रहल अछि एहि कारण ग्रामीण क्षेत्र विद्यार्थीक सेहो प्रगृतिक परीक्षा मे सफलता प्राप्त कऽ सकैत छथि
हँ कतेको युवा अपन गामे रहतीे ऑनलाइन काज करय रहल छथिन किछु लोग डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन व्यापार आ विभिन्न तकनीकी क्षेत्रमे अपन भविष्य बना रहल अछि ई बात किछु वर्ष पहिने कल्पना करबो कठिन छल कि जैसे कृषि क्षेत्रमे सेहो बहुत परिवर्तन भेल अछि पहिने किसानसभ परम्परागत तरीकासँ खेती करैत छललाह सिंचाई पर्यावरण पर्य व्यवस्था नहि रहबाक कारणे फसल पर मौसमक प्रभाव बहुत बेसी पढ़ै छल
बिल्कुल सही कहलहु आगे बतावब मित्र सही कहलो दम तऽ
आब आधुनिक कृषि यन्त्र ट्रैकटर हार्वेस्टर उन्नत बीज आ वैज्ञानिक खेती जानकारी किसान सब धरि पहुँचैत रहल अछि सरकार आ विभिन्न संस्था सेहो प्रशिक्षण दै रहल छथि जहिसँ उत्पादन क्षमता बढ़ी अछि हमरा लगैत अछि जे आब गाम केवल खेती आ पशुपालन धरि समतिि नहि रहल लोकसभ छोट छोट व्यवसाय दुकान डेयरी पोल्ट्री फार्म आ अन्य रोजगारक माध्यम सेहो विकसित कऽ रहल अछि
हू इंटरनेट पहुँचेलासँ से तो गांवक युवा सब जीवनक क्रान्तिकारी परिवर्तन आयल अछि पहिले जानकारी प्राप्त करब कठिन छल मुदा आब विद्यार्थी सब ऑनलाइन पढ़ाइ कर सकथि रोजगारक जानकारी प्राप्त करैत छथि आब नव कौशल सेहो सीखि रहल छथि
बिल्कुल रोजगारक क्षेत्र मे विविधता आयल अछि एहि कारण युवासभक शहर पर निर्भरता किछु दैहरि कम भेल अछि आ बहुत लोक अपन गामे हरियक सम्मानजनक जीविकिका अर्जित कऽ रहल अछि सामाजिक दृष्टि सेहो परिवर्तन स्पष्ट देखिाइत अछि लोकसभ शिक्षित भऽ रहल अछि स्वच्छता प्रति जागरूकता बढ़ी अछि आ महिलाासभ सेहो विभिन्न क्षेत्रमे सुक्रिय भूमिका निभा रहल अछि
हँ बिल्कुल ओ बिल्कुल सही कहलौ अ महिला स्वयं सहायता समूह सरकारी योजना आ शिक्षक विस्तार कारण सब महिला सब आर्थिक आ सामाजिक रूप से सशक्त बनि रहल छथि ई ग्राम विकास एक बहुत सकारात्मक सकत अछि
सच पूछू तऽ आइ जखन हम अपन गामे खेती छी तऽ गर्व महसूस होइत अछि विकासक गति शायद शहर जका तेज नहि हो मुदा निश्चित रूपसँ गाम सही दिशामे आगाँ बढ़ि रहल अछि हमरो एहनी लगैत अछि गाम मे विकास आ आधुनिक सुविधा आबि रहल अछि मुदा तनी सा संग अपन संस्कृति परम्परा आ आपसी भाइचारे सेहो सुरक्षित अछि ई सन्तुलन गामक सभसँ पैघ विशेषता अछि
बिलकुल आय कऽ चर्चा बहुत रोचक रहल अगली भागमे हम गाँव एक शहरक वर्तमान स्थिति रोजगार स्वस्थ तकनीक व्यवहार आ भविष्यक सम्भावनाक विषय पर आरो ओओर विस्तार चर्चा करक
हँ अवश्य ओ चर्चा ओ विस्तार ज्ञानवर्द्धक आ रोचक होएत
हुँ बिल्कुल पिछला वर मे गाँव भेल विकास सड़क बिजली शिक्षा कृषि क्षेत्र मे आय परिवर्तन विषय मे विस्तारित चर्चा केने रही अब हम गाँव केँ शहर परिवर्तन स्थिति या भविष्यक सम्भावना विषय मे बात करनी
हँ अवश्य जा किछु वर्ष पहिने केँ स्थिति आ आहिकेँ स्थिति देखल जाय छै स्पष्ट रूपसँ बुझैत अछि जे गामसब विकसा सक दिशामे बहुत पैघ कदम उठाने अछि आब गाम केवल पिछड़ल क्षेत्रक रूपमे नहि दे खल जाइत बल्कि विकासशील क्षेत्रक रूपमे सेहो पहचान बना रहल अछी
हँ बिलकुल पहिले जखन केओ श - शहर जाइत छल तो ओतकेँ सुविधा अ देखि प्रभावित भऽ जाइत छल मुदा आब गांव मे सब बहुत रहस सुविधा उपलब्ध भऽ रहल अछि जे पहिले केवल शहरमे देखै लेल भेटैत छल
हँ बिल्कुल उदाहरण लेल पहिने बैंक ए टीम कम्प्यूटर केन्द्रर इन्टरनेट सेवक कोचिंग संस्थान आ अस्वच्छ केन्द्र जेका सुविधा गाममे बहुत कम देखल लेल भेटैत छल आब ई सभ धीरे - धीरे गामक जीवनक हिस्सा बनी रहल अछि स्वास्थ्थ सेवाक बात करी तऽ एतैय बहुत सुधार भेल अछि पहिने सामान्य जाँच लेल सेहो लोक सभक शहर जाय पड़ैत छल केतबो समय आ धन खर्च होइत छल मुदा आ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आ चिकित सा सुविधा केँ विस्तार भेल अछि
हँ बिलकुल बिल्कुल सही कहलहुँ उ हमरा मे एतय बहुत खुशी होइत अछी जतैय देखए जे ऐ कतेको युवा शहर छोरी अपन गाँवमे व्यवसाय शुरू कऽ रहल छी एकर डेरी खोलने छथि के ओ कृषि आधारित उद्योग चला रहल छथि आ केओ डिजिटल सेवा केन्द्र
हूँ सही कैहलहुँ बिलकुल एही प्रकारक प्रयास नै केवल व्यक्तिगत लेल लाभदायक अछि बल्कि सम्पूर्ण गामक आर थिक स्थिति सुधराबक माध्यम सेहो बनैत अछी जखन स्थानीय स्तर पर बेरोजगार बढ़त पालियान स्वयं कम होयत पर्यटनक दृष्टि सेहो गामक बहुत महत्वपू बेसी अछी शहरमे जनसंख्या आ वाहनक संख्या बढ़लासँ प्रदूषण बढ़ी जा रहल अछी आ गामक स्वच्छ वातावरण हरियाली खुला स्थान आ प्राकृतिक संसाधन लोक सब के मानसिकता शान्ति प्रदान करैत अछी एहि कारण बहुत लोक शहर मे रहती गामक जीवन के याद करैत छथिन
बिलकुल हमरा लागैत अछि जे गामक सबस पैघ शक्ति ओकर सामाजिक एकता अछै जखन कोनो परिवार पर समस्या आबैत छथी त पूरा गाँंव सहयोगके लेल आंगा आबी जाइत अछी
हँ ई बात बिलकुल सैत अछी शहरमे लोकसभ अपन अपन जीवनमे व्यस्त रहैत छथी मुदा मामने अजबो आपसी सहयोग भाईचारा आ सामूहिक भावना जीवित अछी ई गामक एकटा अमूल्य विशेषता अछी शिक्षा आ तकनीकी क्षेत्र मे जतेक प्रगति भेल अछी ताहीसँ लगैत अछि जे भविष्यमे ग्रामीण क्षेत्रक विदारथी सभ सेहो प्रत्येक क्षेत्रमे महत्व पुन्य योगदान देता
हू अवश्य आब हम गाँवक बच्चा सब ऑनलाइन कक्षा डिजिटल पुस्तकालय प्रतियोगिता परीक्षा तैयार आ विभन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम लाभ उठा रहल छी अवसर बढ़लासँ हुनकर आत्मविश्वास सेहो बढ़ल अछि
एक समय छल जखन गामक लोक शहरक विकासमे उदाहरण दैत छला मुदा आब बहुत शहरक लोक सेहो गामे निवेश खेती आ अथवा व्यवसायके अवसर खोजी रहल छथी
हँ सही बात कारण ग्रामक जीवन उपलब्ध अछि वातावरण स्वस्थ अछि आ विकास मे सम्भावना बहुत बेसी अछी एही कारण भविष्य मे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था आरो मजबूत होयबाक सम्भावना अछि
हँ बिल्कुल मित्र सरकार आ समाजक दुनू प्रयास जारी रहल तऽ हमरा विश्वास अछि जे आगामी वर्ष तैय सबमे गामक स्वरूप आओर बदलत शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग आ तकनीक क्षेत्रमे आओर बेसी प्रगति देख खाय लेल भेटत हमरो एहन विश्वास अछि विकासक अर्थ केवल भवन आ सड़क नहि होयत अछि बल्कि लोक सब जीवन स्तर शिक्षा स्वास्थ्य आ अवसरक विस्तर सेहो होइत अछि एहि दृष्टिसँ गाम निश्चित रूपस त आगाँ बढ़ि रहल अछि